नमस्कार। आओर बताई न की कहै छै अहाँके।
इह के त अहाँ से शुध के बात करै छिये अहाँके कहै छलजे का करै छै
अं-अं-हमहूँ मालके खियबै छियै गाय होकै छियै न
हाँ हाँ ओकरे माल बोैले छियै मने शहरमे जा के बोलै छियै ने त ई लोग गन्दा शोचलेबे छियै
हाँ सही कहै छै अहाँके ईसभ शहरके लोको तऽ गन्दा सोचबे करै छियै
उकनी के तऽ समझ कुछो होइ छै हे ल ने माल कथी कहै छै ओ सब समझ लबै छै ओ सबके।
हाँ ठीक कहै छी अहाँ।
हूँ इहाँ गाय कहै छै लोक एतह
आ गाँवोमे कहै छै ने माल तऽ मतलब ओ गन्धे समझ ले छै ओ
हाँ ओ तऽ ओ तऽ आदमी सबमझ लेबे छियै से कथि कहै छियै गौ माता त कहै छियै लेकिन शहरके आदमी कहै छियै तऽ उ थोड़ी न समझे छियै
हूँ आओर बतैय ने खाना उना खा लै छी अहाँके
हाँ यहाँके तऽ खाना उना खा लेले छी अहाँके खाना उना खा लेले छियै
हाँ हमहुूँ खा ले छी की खेलियै या
इहाँ त खयलनि इहाँके भाण्डा खइल आलहि खेलिहँ इहाँके चाप खायनि बड़ी खायनि हँके आ चिकन खइनी मटन खइनी इहाँ बिरियानी खइनी इहाँके आओर मछलीके बिरियानी खइनी अंडा खइनी छी अहाँके बताबै छी ने की की खइलै छी
हाँ हमहूँ खेलियै ह खस्सीके मीट आओर चावल सलाद यही सब खैइली या
हूँ हूँ आओर बताबै छी ने कही घूमे उमेमे जाइ छी कि नहि जाइ छी
हाँ जाइ सोचै छियै कहीं घूमने जाइ छी कहाँ जाइ छी मोतिहारी चलै छी घूमने
हाँ चलै छी ने वाटर पार्क छियै या गाँधी मैदान छियै नरुहुला पार्क छियै अ हैय चरखा पार्क छै बड़ा नीक नीक पार्क छै
चलै छियै अहाँके चलबै तऽ हमहूँ चलबै
हाँ चलै छियै ने कहीं चलै छियै तऽ कहै छै काहेकि इमहर तऽ मोटरसाइकिल हय ल ही न छियै साइकिल से अहाँके खाली साइकिल छियै साइकिल से चलै छियै
हाँ हम दुलेङ्गरया चला लेबै छियै
अहाँ तऽ चलै छै ने हमूँ दू लंगरिया चला लेबे छी आधा रास्ता दू लंगरिया अहाँके के चलाबै छै आधा रास्ता दू लंगरिया अहाँके चलाबै छै
हाँ चलै छी हँ -हम तऽ एक लंगरियो चला ले छी दू गोरा के बैठा
ना ना एक लेंगड़एमे त दिक्कत होइ छै काहेेकि जेने ओने ओ साइड भागे छियै जे साइड से भागे छै ने तऽ ओने भागे छै ज्यादा
हूँ बचपनमे हम तऽ दू गोटाके बैठा क चला लै छी दू लंगरिया
ओ तऽ बात छियै एक आगे बैठाबै छियै
हें आ- पीछे बैठा आगे ले हाँ दुनू गोटा पीेछे दू गोटा के पीछा बैठाबै छी एक गोटा के आगे बैठा लेबै छी एक गोटाके हेंडिल पर बैठा लेबे छी
हँ ई बचपनमे के हा करै छै पहिले नु एगो साइकिल रहे छै नन जगह ठीक छै ई दू गोटा के पीछे बैठा लेबे छी आ दू गोटा के आगे बैठा लेबै छी आ दू गोटा के सीट प बैठ जाइ छअ गोटा हो गेल छी रा मने रहलें दू ऊहे आओरो तऽ कहनी दू गोटा कैसे बैठे छी तऽ आगे के पण्डिल ज आगे मने रहल चक्काबा के नेटवर् निकलल एह ओहमे एक गोरा के बै- -ठाके रख दनि हेडिलबा पकड़के चूतर रख के बैठि जा आ एक गोरा के कहनी से टांगग लै छी तऽ ओकरा बाद खूब घूमै छी गाँव भरमे
उह-बहुत मजा छै ए-माने छै हम तऽ एगो गाना बजा हम गाना बजा लै छी रेडियो आ
आ- हीं हीं-हह ई बात तऽ अहाँके बड़ अथी कहै छी अब सुनै छी ने तऽ बड़ी लाज लागै छी
हूँ उँ-म
बचपन का अजीवन जीवन काम करै छी
मानै छै पहिले खेलै छै अथि नु पदन दू तऽ पद अइ ईटा से मार मार के पादाते पदाते ले जाा छी ओने मुखियाजी के घर बहुत लाज लगै छै भोंय भोंय कहै छै उ आ गानमे कोनो कोनो गानमे हम ई लगा देबे छी हेलो
हाँ बोलै छियै ने
सुने छिक
हाँ बोलय छियै न
जब ओ पहिले खेलै छै ने पदन्तु तऽ भोए भोए कहै छियै
ह-ह चीप सुनेै छियै ने चीपो कहै छै मरै छै तऽ गिड़ाके
हाँ हाँ हाँ
तऽ उ-ओकरा बाद पीछे अबीर से कहै छै भों भों खूब खूब मज आबै छै कि नहि
हूँ बहुत मजा आबै छै
कुछो कहै छै बचपनमे खूब मजा आ ओ जमन पादै छैै ने ओ कहै छै कर करबै तऽ नहि पादै छै हम ई कहइ छी कि ना कहै छी
हूँ कहै छी
आ बोबियाके तो बजाबै छै तऽ ओ तो मारे लागे छै सीधा कलर कालर दऽ के मारै लैगे छी
अरे वाह ए के छाती ध के मार लागै छै
बचपने से ओकरा अन्दर ताकत छियै ओहिसँ कोनो डरे छियै मारे भले दिमाग न छीये इ मने लड़िका सबके पहिले बच पर मे इतना मारै छियै ने लड़का से ओकरास ओकरास कितना डेरा के रहै छै इ सब लैका सब इज्जत से ओकरा से बोलै छै से नहि कबे इ मार खतमा दी देबे छियै
हूँ लेकिन अजादिय दू चमेटा कहीं से ही लगा दै छै उ
हम त ओ तऽ ओकर तऽ स्पेशल कमे छियै ऊ केकरो के एक चमेटा लागल छै अ सगिहन के मेय लड़का जन छोटी छोटी रहै छै ने ओकरे मारि देबै छै ओकर बाद कहै छै बहुते बार के कांड क ले छियै यह इहाँ फोन उ नहि करे छीये चाहे न जाइ छै पूरी सोरी पकव लै छै देखलय हम छीही बीबी आओर वएह एगो हेलो
हँ देखले छिही ने बहुत मतलब कहै छी ने कही
बहुत ओको कहानी छियै ई बचपन के ओ जेतना इ खाते खाते हे छियै न लेर चुआ देवे छी कुछ मीट मछली देखलैबै छै इ लेर चुयाबै छै खूब ओका मने अहाँ के सब सब लोग कहै छै बचपन मे तु चिल्लीया किया लै छी लेर चुआ देबै छी देख क देखले एगो ओकर नाम धरय गेल रहै अथी विशोधी मिया नाम रखल गेल छियै
अचार खाइ छियै ने त देख क लार चु जाइ छै
हँ ई त बाते छियै ओ त पानिये चुआ देबे छै मान ले छै एक लोट लेल
ओर तय के बुधी ओकरा भेल छिये नु त लेकिन अभियो कते हमर दिमाग नहि छै ई बात छी होके सारी रे बाद एका हो गेले छै पढ़ाई लिखाई मे बढ़िया हो गेल छै लेकिन दिमाग ओकरा अन्दर ना छै
ह की कहै छी अहाँके
हूँ अहाँ के कहै छियै ने अहाँके लागे छै ऐसे फोन उन आबै छै ने
हँ फोन करै छ इ बेर लाग जाय समझै छी
हँ ओ त करै छै क जे ने बतियाइ छी तभिये एक ई सब का जेना कथी होइ छै से फोन पर फोन करैय छियै
आ जाय छै ना कहै छै ने चलै छै कथी कहै छै अहाँके खाना उना बनाय अबै छियै
हूँ अबै छी
कथी कथी बनाबै छियै
हम बना लैत छी चावल दालि सब्जी मीट मछली सब बना लैत छी
बड़ा नीक नीक चीज बनाबे छियै इहाँ के त ह इहाँ के त बना लेबै छै आलू बना लेबै छियै भंटा बना लेवे छी कोभी बना लेवे छी बैगन बना लेवे छी लौका बना लेवे छी कोहरा बना लेवे छी आओर टमाटरके चटनी बना लेवे छी मर्चाके चटनी बना लेवे छी कठहर के सब्जी बना लेबे छी आइ कथि कहै छी ने चिकन बना लेबे छी मटन बना लेबे छी आ अंडा बना लेबे छी मछली बना लेबे छी सुगर बना लेवे छी आ ई अथी अहाँके अथि का बोलै छियै ने पेड़ पौधामे कोन कोन रोपले छी पेड़ पौधा बताबे छियै अहाँके
रोपले छियै ई आम लीची कटहल अममरूद निम्बू केला आओर रोपै छियै यही सब रोपे छियै आओर एक दूत के छियै
बड़ा नीक नीक रोपै छियै अहाँके तऽ
हूँ अहाँके रोपने छी
इहाँके ते रोपले छियै केरा के गाछ रोपल छी आमके रोप लीची लीची के रोप ले छियै स्ट्रोबेरी के रोपले छियै या आम-अमधो के रोप रोपले छियै आ ई कथी बोले छै एगो कंडो के रोपले छियै आँ ये सब रोपले छियै जलेबी आ कथी कटहल के इ सब गाछ बड़ी रोपले छियै आ फूल पौधामे ते लगेेले छियै ऐं-ए सूरजमुखी लगेेले छी गुलाब के फूल लगेेले छी उजर गुलाब के फुल ल गेले छियै आ गेंन्दाक के फूल लगेले छियै इहे सभ लगेले छियै अहाँके बताबै छी ने कैसन कैसन पेड़ पौधा फूल लगेेले छियै
हाँ हमहूँ ओड़हुलके लगेले छियै गेंन्दाके लगैले छियै चम- -ली के लगैले छियै चम - लगेले छियै ओ कनेर लगेले छियै सूरज- आओर सूर्यमु- -खी लगेले छियै नागपञ्चमी लगैले छियै
हाँ
आओर भी लगैले छियै एलोवेरा लगैले छियै हूँ
हूँ हूँ
इही सब लगले छै
हूँ बड़ा नीक नीक छियै अहाँके
आओर बतेय न अहाँके अहाँके की खेली आज
इहाँके तऽ खयली इहाँके कहै न छी दाल खएले छी भात खएले छी चॉप खएले छी कचरी खइले छियै बड़ी खइले छियै चिकेन खइले छियै मटन खएले छियै या बिरियानी खइले छियै अंडा के बिरियानी खइले छी छियै मछली खइले छियै सुगर खइले छियै इहे सब पूरा फे ए-अपना घर परिवार के साथे खैले छियै
अहाँके बताबै छियै ने कथि कथि मने वे-आ-अहाँके दुपहरमे खैइले छियै
हम खेलियैै दुपहरमे मीट खेलियै हे खस्सीके चावल खेलियै या
अरे कभी हम हम कभी खिलाबै छियै ने
हाँ चलै छै ने कहीं बाहर अहाँके हम बिरयानी खिलाबै छी
कइ बिरियानी हाँ खैले छियै तऽ लेकिन बिरियानी के नाम सुन केे नु आज मन करै छै चिकन बनबाबे के ऐसे चलै छी अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागे छियै ने तऽ कभी आउ टाइम मिलै छै ने तऽ अहाँ से गप सप करबे आओरो बहुत कुछ ठीक छै अहाँके म- माता पिताके हमारा तरफ से नमस्कार बोल दीजियए ठीक छै अहाँ कभी आउ गपशप करबै
ठीक छै अहाँके भी बात करिकऽ काफी नीक लगलैए हँ
नमस्कार
नमस्कार